हेलो
कहू
कहु
कबड़िया
ठीक छी
हँ ठीक छी
ह सुहित क उठलो
चाह पिलौ
हँ चाह पीलहुँ हँ पिलहुँ
हमहु पिलो
अच्छा
आर आ खाना पीना के ओरिआन हैत
हँ अहाँ एलहुँ कटहलबाड़ी सँ सब्जी सब लऽ कऽ
हँ हम एलौ
अइयो श्यमा माइ गेल छलो
हँ हमहूँ कनि बर्तनसभ धो लेलहुँ हँ काज सभ भऽ गेल झाड़ू ताड़ू लगा कऽ चाह पलहुँ हँ आब साँझ बाति के ओरियान हैत
ह हमु सब ह बर्तन बासन हमहुूँ वएह बर्तन बासन सब माइज कऽ आ चाय पीलो हन आ चूड़ा दही हुनका भए क नाास्ता देलियै हन
हँ
बैसल छी तऽ कहलिय कनि बातचीत कऽ लै छियन
गहुम सुखा गेल
हँ सुखा गेल गेहू
गहुम दऽ देली फटकि कऽ मशीन पर
नहि देलियै मशीन पर मे सुति रहलियै छत पर दू बेर चारि बेर रहलियै ओतरलिहन थाइक गैलिए सुति रहलियै अक्खन उठलियै तऽ साँझे पड़ि गेलै कहलियै भोर मे फटेक तखन रातिमे की सब खाना बनत
राति मे बनत सब्जी आलू कम्हरौरी के सब्जी रोटी
आलू कुम्हरौरी कऽ हमरा घर मे तऽ अथि क एले हन कंकोड़ अहां सब खेने छियै अहा क अ क हँ अहाँ कांकौर बनते तिमन रोटी बनते राइत म
कांकौर बनेलहुँ हॅ
हँ रातिमे बनतै एखन एलै हे कीन कऽ आ एम्हर बैस इतना बार लोक सब ल मटर पनीर के सब्जी बनेलियए हन
वैष्णवा सब्जी बनतै वैष्णवा सब्जी की बनत
मटर पनीर बनेलियै हुनका सब बनते
खीर
ह आब भै का खीर
हँ
आ
ह
खेत से आबि गेल जौन सब
हें
धान रोइप क खेत से जौन सब आबि गेल
ह धान रोइप के अहाँके भाय सब एलैथ कते बजै छथिन थाकल रहै छथिन भैर चिलचिलाती रहै छथिन जते धान नै रोपै छथिन की कहब जते धान नै रोयप तत्ते चड़चराते रहै छथिन बड्ड बजै छथिन हू बर बजै छथिन थाकल रहै छथिन से पहिलका लोक सब आबै न बुढ़बा सब खेत रोप क त आराम से एते भूजा फैक क सुत रहे छै छलले हन हँ आबके लोक सब जे आबै छथिन धान रौप क तऽ अ प्यर जतू हाथ जतू उपर स तैत चरचरै बरबराईत एलखिन कोन भटवा घर के भात खुआ देबै
हमरा एरंकच के सब्जी खाय ल बड़ मोन लागल य बहुत दिन स नहि खेलहु ह
ठ
भागवत मे जे गेल छलौं से जे खेलहुं गाँव मे सह खेने छी
खेत स ननै एलखिन बनाउ हमकहै छियै क फेेक देव ई की अनलौ हन हमरा कपार पर मे खेतसँ एलखिन न से काँकौर ल क एलखिन हन
आ
हू
एमरो आबै छै माछ बिकाय लए
कोन मछ खा छी कि नै ओ कबइ माँ छ
ओहि दिन नेने रही परसू खुना
अच्छा तऽ नीक लागल ओ मड़ुआ रोटी सने खायब मा छतऽ बड नीक लागत
आ
मड़ुआ रोटी सने खेबै ने माछ तऽ बड्ड नीक लागत
परोरके भरुआ केना बनबै छी
परोरके भरुआ
हँ
कनि हल्का उबालदय छियै कुचुर कुचुर ओना करैत रहै छै हल्का हल्का स कनि उबालि दै छियै आ कनि दू तीन रंग के बनय छै जेकरा जेकरा जेना तरीका स बनवा आबै छै केओ मसाला मसाला भरि बना लेलक हम सब दालि बला क नि बदामक दाल उबाल क ओ कुटक के प्यज सब डाली क बना दय छियै चाहे केओ आलुए दऽ कऽ बनेलहुँ कहियो काल क बेसन लगाक तैर दहुं फुलल फुलल सुन्दर माछ जना लागैत रहै छै बच्चा सब कहलक माछ जेना लागैया बड्ड सुन्दर हँ
ह ह त तऽ नहि बादाम
घर कथीे अहाँके य घर कथी के
अच्छा
अहाँके घर कथी के छी
हमर घर एलवेस्टर के
एल्वेस्टरके हमरो तहन तऽ उएह दुनू गोटेके के य हमरो साठि सत्तर साल के घर य फूस के य खपड़ा वाला नीक तऽ सभ तऽ धियापुता सब पढ़ै लिख खै छै नऽ पैसा कौड़ी सबटा ओएह मे लागि जाइ छै तऽ नहि बनबै छियै हँ तब खानो चूल्हे पर बनबै छियै गैस तैस सब किछो नहि य पर म अपन रहल बड्ड दिन झड़ि झुरि गेलै हन धिया पुता सब कहैये नीक निकहा घर बनाउ निकहा कहै छियै कतसँ बनाएब हूंम्म अहाँ सब पढ़ै लिखै छी अहाँसभ पढ़ि लिख लिय तहन घर नीक स सब बनेब वैहे फुसे के घर खपड़ा वाला य लेकिन ठंडा बड्ड लागैत रहे छै फुस वाला घर पहिलका लोक के घर बनेलहा छै से पहिलका जबाना बला घर सब फुस के छै से बड्ड नीक लागैत रहै छै ठण्डा
हूंम्म
गेनहारी साग भेटैये कि नहि
हँ
गेनहारी साग
गेनहारी साग केना भुजै छियै
हम तऽ कनी बादाम फूलै ले दऽ दै छियै आ बन बन बूजै छियै तऽ बड्ड सुन्दर लागैत छै छै
केना बनबै छियै हमरा नहि बनब अबैये बुझा दिअ ने तहन ने बुझबै
सागके बिछ बाछि लेब बादाम कनी फुलै लए दऽ देबै सरसो आ सुखल का मिरचाइ ईसभ दऽ कऽ फोरन दऽ कऽ आ भुजि लेब
हँ मसालो सब दै छियै
नहि नहि सागमे नहि ने मसाला पड़ैत छै उएह मोन भेल तऽ कचका मिर्चाइ रहल से दऽ देलौं सुखलका मिर्चाइके फोरन सेरसो तेलमे तो झुगनियों दऽ केऽ भुजि लेलौं घेरा आएल तऽ घीरो दऽ देलौं
हँ
हूंम्म अहाँ कहियो अथिके खीरा के सब्जी बरक तरकारी खेलियै हन की नहि हम सब आइ बनेलियै तीसी दऽ के बड्ड नीक भेलै रहै
साग बनेने रहियै
यै खटगर सब भेलै हन हँ हमर साउस तऽ जी पर चाटि चाटि कऽ खाइ छलखिन हँ
हँ
हेलो बहिरी
करैलाके भरुआ केना बनाबै छीयै
आं हेलो की कहलियै
ला केना बनबै छै कयलक भरुआ
करैला के उबालि लै छियै आ बिआ सब निकालि लेलहु मसला भुज के एमे भरि दय छिय पि ठार लगाक तैरे छियै ह
बिया नइ निकालै छियै
हमसब बिया निकाइल दै छियै तऽ ओ कुटुर कुटर मुँह में लागैत रहै छै न तऽ नइ नीक लागै छै निकाइल दै छियै आ पिठारसब लगा कऽ तैर कऽ बनेलहुँ हं
छि
सरिसो धनी पियाज लहसुन आ बिना बेआ आ जे सब वैष्णव छथिन तिनका सबके ओनाहि सरिसो मिरच चाय सब प्याज अी द कऽ धनिया दऽ के बना दै छियन
हं
हम तऽ ओनाही मुट्ठी काइट दय छी चीर क कनी नून हरद दऽ कऽ तेल दऽ क झँइप दै छियै
हँ
भ गेल चारू उलटा पुलटा के लाल के तरि लेलौ
तऽ हमस बीआ निकाइल लै छियए तह हमसब मसल्ला दै छिए धनी मिरचाइ प्याज लहसुन
खटा ओय से ओ तोइड़ दै छीय पीस दै छियै ओ बीआ क ओकरा बुझि देलहुँ
हं
आ तन तरल रहबे कयल तऽ मसल्ला भूइज कऽ ओहिमे भैर देलहुँ अरुआइ नय छै बड़ सुन्दर बनै छै
हँ हँ करैलाके भरुआ तीनो चारो दिन रहैत छै त नय खराप होय छै रसवला हमरसबके घरमे नई खाइ जाइ छथिन घरुए खाइ छथिन हुनका सबके भरुए बड्ड नीक लागै छै
उं
पटुआ साग खेलहुँ कि नई कहियौ पटुआ स पटुआ सा कहियो खेलौहुं कि नई पटुआ साग
हँ खेल लहुँ आइयो अनलखिन हँ बनेबे राति काईल खुन
अच्छा पटुआ साग बड नीक होइ छै लस लस करैत रहै छै से
हँ
तहन और सब कहियौ
और सब बढ़िया बड़ी नई बनबै छी
हँ हँ बड़ी बनेने छलहुँं हेन एहि बीच मं बुची कहलाक बड़ी बना मम्मी तऽ बनेलियै तऽ ओ कहलक की जे घर के हमरा नई नीक लागैया बेसन पिसलाहा कऽ दोकान के बेसन आनि कऽ हमरा बना दे
बेसनके बनेलहुँ कि दालि फुलआकऽ पीस कऽ
नई कहलकै हमरा घर के दालि वाला पिसलाहा नई नीक लागैया हमरा दोकान के बेसन आईन कऽ बड़ी दिया बड नीक लागैया फूलल फुलल रहै छै से त बनेने छलहुँ हँ
हँ
आब तऽ साँझके बेर भऽ गेल
हँ आब साँझके बेर भेल भगवान कऽ ऐब पएर हाथ धोई साँझ देबनि आय आरती करब भगवानके हू जितिया पाबेन मऽ जितिया पाबेन मऽ आब तऽ कमे दिना यए चूड़ा कुटा कऽ धान कुटा कऽ म
तऽ ओहिमे फेर ओहि लोक मड़ुआ रोटी खाइए माछ खाइए साग खाइय चूड़ा दही के औठगन करे या पितरेन खाय छै
हँ लोका कि सब कहै
व्रत होइ छै
जे कहे छै की जे धिया पु जितिया पाबैन बड भारी धिया पू पुता कऽ ठोक सुतेले अपने केली भैर थारी बड नीक ओहि दिनका जितिया पाबैन के चूड़ा दही लागैत रहै छै
बड़ नीक होइ छै
माछ रोटी सेहो लोक खाइय
ह
मरुआ रोटी माछ साग भूजल
हु अच्छा
चुरा धही ओठगन केलौ
हँ
मोख लग बैस कऽ पाईनि पीलहुँ
हँ हमहूँ सब बच्चामे रहै छलियै तऽ ओठगन करै छलियै हन भोरे आ ओठगन करै लए उठै छलियै सुतै कहाँ छलियै चैल जाइ छलियै फूल तोड़य लए हमसभ एते एते सिंघार फूल तीरा फूल सबटा लोक सबके उठ कऽ भोरे चारे बजे भोरे बीस क आनि कऽ राख दै छलियै हन माँ सब सहल रहै छलै हन तऽ ह माँ सब राखे छलै ओतऽ माँ सब करे छलिय ने केरा पत्ता सब काट के राखे छलियै पान सुपारी खीरा से ओरिया के राखे छलै नैवेद्य जे उजगरल जाइ छलै ह ह उएह सब
पान सुपारी खीरा औकरी